हँ हँ
हँ माँ गोर लागै छी की हाल चाल
ठीक छै खुश रहू सोहागवती रहू अहाँके की हाल चाल
ठीके छै धुर इ ब बच्चा सब पूरा घर मे पानि पानि गिरा देलक हन
कतऽ
रूम सब मे हया अहाँ रूम मे गिरल‌ए हॉलो मे गिरल‌ए
अच्छा
घंटी लेले जेबै तऽ अथियो ले बै ने दीपक
हँ लऽ लेब दूटा
पप्पो जेथिन
की करऽ जएब सब आदमी
ह
आँ
हं
ह्म्म आर आर की भऽ रहल छै
से कहू
चाय तऽ बड्ड नीक अइ
नीक भेल
हं
खाली दूध के चाय मे एक बूंद पानि नै ए
हँ
एकर दूध नहि नीक जे तें पानि ए मे दै छै ने तैले चाय नय नीक
हँ की करबै गोआर तऽ किछु करितो नै तऽ बेचतै केना ओकरा फायदा केना हेतै
हम तऽ दुनू आदमी मे एक एक कप पानि देलहु एक कप दूध देलहुं तब चाय केते सुन्दर बनै छै
नहि एतय तऽ जए कप दूध चाय पियै छियै तए कप दूध दै छियै जे आदमी छी तऽ बेर
बारिश भेलाके बाद तऽ आर गर्मी बढ़ि गेल नै ए माँ
हँ बड गर्मी छै दे चुल चुलाइ छै
जेना आइमे आब छै ने कार्य ऐप ई डाउनलोड जे करबै हँ
हँ
तऽ एकर बाद टासक दय छै उम्हरसँ लगभग उनतीस तीस गोट टासक देत पहिले पाँच पाँच गोटे कहाँ कम्प्लीट केने जा
हँ
तऽ जब पाँच गो टासक देत तब अहाँ एम्हरस कॉल करबै
अच्छा
हँ जब तक टास्क नहि देत अहाँके तब तक अहाँ केकरो कॉल कऽ सकै
हम केना बुझबै
उहे ऐप पर आत टास्क लेल अहाँके
अच्छा अच्छा
जाहि पर हम कॉल केेले ने कार्य आप पर उहे कार्य आप के खोलबे ओयपे लिखल लाद टास्क पचटा टास्क जैगो रहत
ठीक छै आँ
इह टास्क आयत तब अहाँ केकरो कॉल कऽ सकैत नहि तऽ ओन्ना अहाँ नहि कऽ सकैत
अच्छा से बात छै ने
एखन जेना हमरे एगो टास्क देलखनि हेँ तिनको टास्क नहि भेटलनि हेँ ओलेल हमहीँ सभके फोन कऽ सकैत छियै
अच्छा
आब सबलोग डाउनलोड कऽ लेलखिन ने तऽ एहिप आइ आ पर कॉल के आओर भी बहुत काज आबि सकैएा जेना एखन मैथिलीमे एलय हन किछु दिन बाद हिन्दी मे आबि सकैत छै किछो मे आबि सकैत छैक
हँ
ह आ जे मेन आदमी से
अच्छा नीक बात
हू तखने भऽ पैत
अच्छा ठीक छैक तहन
ह्म
आओर सभ कहू
सब ठीक हइ गर्मीए बढ़ लागय बेइ छै ने
गरमीकेँ मौसम छैक तऽ गरमी नहि लागतै
राइत मे की खायब भात दायिल तरुआ
ठीक छैक भाते दाल तरुआ बनि जेय नीक बात हँ
ह्म रेत मै भात देल तरुआ
हँ दिनमे पराठा भेलै आलू प्र
केहन लागल पराठा नीक नहि लागल
बड सुवदगर
पेट मे गर्मी नइशहि ने भेलय ई पराठा से ढकार नहि ने अथिला भेल ख्ट
आह आह
हँ घीत खरमे तऽ नहि हैत घी नहि खराबी करय छै जे आई जे तेल केँ केब बहुत खराबी करैत छैक
अच्छा
हम आर नहि दै छै जे हमरा एतबो घी निकले छैक ने त हम एतबो केँ हीनक चारिगो मे लगा केँ देलहु चय पराठा कलत हम प बना देलो हमे हम नहि दैत छियै हमरू एतेक रिफाइन तेल मुश्किलसँ सात सो ग्राम लेलहुँ ओहो हमरा महीनासँ ज्यादा चलि बौआ कहियो कहलक पूरी लेल त फेर घी मे पूरी तऽ नहि होय तऽ घी मे नहि देलहु ओ कनि तेल भऽ गेल तऽ नहि बनबै छी
अच्छा
सबके सब ओते घी के काज करत कोई रिफाइन लेबे नहि करै छैय।
रिफाइन बिमारीके घर छैय।
बहुत ज्यादा
हँ कोनो फायदा थोड़ी छैय।
ओहो एहि बेेर जेबै ने तऽ पुछबै गेहूँ केना दै छैय उम्हर नहि हेते ने तऽ हिनका छोड़ि देब अपने से जााके प्रियंक का अबय छैय ने तऽ जाके ल अबय
कथी
गहूम उमरे आटा नइ नीक नहि नीक आटा दै छैय
अच्छा गुथेमे मैदा जका रहैत हेतै
मैदा जे कने करिया रोटी होइ छैय करिया पता नहि कथी फेटने रहय छैय करिया रोटी
हाँ की कहू की फेटने रहै छैय से किछु हतै जरूर ओहिमे मिक्स
हँ एकदम करिया आटा होइ छैय जेना ज्वार तवार फेटने रहै छैय की कि राम जाने
हँ नहि कहि सकै छी त कहै छि एतैसे त आब कऽ लऽ जाउ आटा तऽ कहै छी नयि
अरे ई कहै छथिन भारी
नहि तऽ हम तऽ कहै छी एक बोरा पिसबा देतौ लऽ जैतो
केना जैतइ इमहर
किया नहि जेतै य की कररह कुलिए कऽ लेब
हाँ
हँ नहि होतै त
नहि कुली नहि ने होइ छैय आ सीधे ओतौ रहते रहे ने गोला तके नीक रहतै रहै एतौऽ से तऽ फेर लखनउ जेबै लखनऊ मे उतरबै फेर ओतय से बस लेब तब जायब
हाँ अच्छा चारटा पकड़ा उकड़ के भऽ गेलियै ना
हँ ह आब दू महीना बाद ट्रांसफर भऽ जेतै ने तऽ देखियौ कतऽ दै छैय अगर नजदीक देलकै तब तऽ हाँ नजदीक देतै तऽ ठीक रहतै
किया ने योगा झोड़ेतेै एहिमे अधिक पू पूजा पाठ ई सब ज्यदाा होइ छै इहे विस्तार
देखियौ ने ऊपर जोर लागल है रहै
हँ तऽ भेलै एक डेढ़ महीना एक महीना मे
ह
एक ओना तऽ झटलो भेलै
भेलै छै आई त तैयार होबै आब
हाँ हाँ जेबै आब हेबै तऽ तैयार बात कऽ लै छी अहाँसभ तहन ने भइजी लाबऽके छै हेलो
बिछिया लऽ लै छी की
ललिअ
ह बिचार नहि ने देखै छियै टूटि गेल हन
ठिक छै ल लिय बौआ के गलो बला ल गथबा लैब
हँ ये माॅं ठीक कहलव हम बिसइरे जइतियै ऐखने
हँ
हमरा पास छै कि अहाँ के पास अइछ हँ ठीक छै ल ललिअ
ठीक आर सब ठीक है की कहू विशेष आओर
हँ तऽ पप्पा के खूब सुन्दर त बनवा देलियऐ लेके
आँ
देह तऽ पप्पा के बड़ सुन्दर बना देली एकदम पेट अदर चल गेला अह
हँ
आ पहिले तऽ ज्यादा एक्टिव भी भऽ गेलखिन हँ लेकिन नीचे देखै छियै ने हमरा लागै छै पु पुतोह सब रहे तऽ डर लाग जाइ छै ऐतेक ऐक्टिव नइह रहै छथिन त हम त देखै छियै किचन मे चलि जाइ छै अपने सब चीज पप्पा लग के कऽ लै छै
ने एहन बात नहि
हँ हमम सभ रहै छै तऽ नेय करै छथिन
तऽ ससुर पुतोह की कहे ले पुतोहु छै किचेन मे तऽ ससुरो की करे जेत किचेन मे
त की भऽ जेतै नहि करै छै बेटी म बेटी बेटी टीक के दाखिल होइ छै
ओ ओ मानके सब चीज छै ओ है लेकिन पुतोहु किचनमे बनेतै तऽ ओहिमे ससुर की जेतै झाल बजाबऽ
बिलकुल जेतै की बनबै छी की बनबै छी कनी ई चीज ओ चीज नहि कऽ दे थिन
आ देखऽ किएक जेथिन फिरी छोड़ देबऽ बनाउ जे मोने बनाउ खाउ खुआओ
हमरा तऽ आबे पपा इे बेर ब् नीक लागल सचे कही खिसिलनियन त खिसिलनियन कहबे केलन ह फेर हइस दिलियैन मुह पर ने दसलियौ नै तऽ कहथि कहथिन थेथर रेवाज दैए
ह
चिचयेलन है आय हमरा पेर
कथी लै खिसयेलइथ है
दूध नहि आने गेलय तय लै
हँ अच्छा दू दूधके बर्तन नहि छलै माँगल
हँ दूध के बर्तन नइ छल माजल अभी तऽ द बार नहि ख ल कहै छै त सब घर के नहि खाइ छिय
हँ अ खाय छी ओ
हँ छल कलंजो म के द देी
नय आब हम नै खाय
हमु ने
आब हम मन भरि गेल गेल
लागे जेना कंठे प चढल रहल लतै
दिन भर तेल पक होगले ने आलू प पूरी खेलिय तऽ तऽ तेल पक्के फेलल ने घी के खाउ बाहरी पान के खाउ
ह कोनो खा दिन के खा लेब ने तऽ नीक ह रात के नहि खा राइत के एकदम प्लेन खाना खाउ
हँ हम तऽ चाहै छीयै जब चरी ओ बजे साँझमे खली रातिकऽ नहि खायइ
अहाँ तऽ चाहबे करै छीयै अहाँ जहिया से हम बियाह क के
हँ लेकिन नीक निकुत बनि जाइत छैय तऽ बर्दास्ते नहि होइए खा लै छी हँ ई बात य
नहि नहि नीक करै छियै की खाईत पीयत रहतय केव एखन माल मम्मी कू जे जकर इलाज करैल कहल ने किछु नहि खाइत छैय एतेक परहेज ई रे ओ रे आ देखियौ बिमारीके होयके छलै तऽ कोइ परहेज नहि
हँ
काज आबै छैय
किछ नै
जे होइके रहै छैय से
खायले पियल जाइ छैय
हँ य माँ खैले
हँ से तऽ उमर छैय ने बूढ़ भऽ गेल छैय। कोनो जुआन छैय की
किछु छैय माँ ले कर सुहाग छैय बाप छैय की छैय तेकरा ले त ओ सिरधारे ने
हँ हँ हँ
कोइ बूढ़ भ जा आब ओकर पत्नी से पूछतेै ओकर बाप दिय की ओकरा दुःख नहि हेतै
हँ हँ हँ ई दूके कनिआ छथिन ने
के
उएहा जे जिनका मोन खराब छेन बूढ़ाके
हँ
हुनकर कनिया जे छथिन दोसर से द्वती‌‌ पहिला विवाह से चारि बेटी
गे मैए गे
तहन दोसर विवाह केलकै तैसऽ एगो बेटी टा
जेथिन जाइ छथिन भऽ गेलै माई ऐ की पहिर लियैन सूटसभ तऽ सभ धोआ गेलनि